हेलो
की हाल चाल
ठीक छै अहाँ कहूँ अपन कहू
एक गिलास पाइन पियाब
किया
ओहि नामे
अच्छा कमा कऽ एलू हँ
हँ तऽ
हँ बौआ
हबे गेल पापा भैय लाली
ओकरा टीवी चला देयो टीवी देखतै ओ आरामसँ
हुँ
ठीक न
हँ ठीक हइ
न तो
ठीक है कतेक महँगा कप भऽ गेलै यौ नब्बे रुपैयाकेँ कप देलकै हन
नब्बे हूँ
सत्तर रुपया के ओकरा दै के चाही आ नहि तऽ अस्सी रुपैया अहाँ काम नहि करबाबै छलि
काम आही करे छऐ न
आँ
अही न करबा के चाही
हम तऽ कहलियै तऽ अहाँ दऽ देने छलै
हू
हँ
अच्छह बाजू
गेट छोरु न गेट छोरू न गेट किया बन्द क देलिये
कहाँ गेट बन्द छै
बाहरसँ लोक क दे
हँ आर बाजू
आओर सब बढ़िआ छै हमरा एते काज किचनो के काज सब ए काइल जाय के छै काइल दरभंगा जाय छै फेर तकर बाद फेर ओतअ सँ कहैय छी एक महिना
हु हु आ
एते काज यह
पैकिंग सब ऐअ
जायके लेल पैकिंग भेलै अ
कहाँ एखन पैकिंग भेलै एखन न मार्केटे आबै जाइ गेलियनि अपना सँ तखन तऽ माइर नइ भेलै आ टाइम देखिय साढ़े नो नै बजे बला
हू और सब बाजू
आओर सब ठीके अछि बुझलिये
हु
नइ त नइ एबै काज भऽ जाई जरूरी काज सँ त हो जा पैकिंग वाला कज छै अहाँ क लागल छै जिन बल अण्डा कटैइ छै खा लेब हमरा तऽ पेट भरल अ की आहाँ कय टा रोटी खेबै
पाँच गोऽ सँ कम की खेबै
हु पेटे के ब खारी अछि
नदी छै नाद
हँ ओते अखनि ओतअ सँ खा कऽ की एलो फेर अहाँके पाँच टा
हु
दूटा अहाँ ल बना दूटा बोआ ल
हँ सेहो छै काइल दिन के खाना
क इल अहाँके खाना रहत दिन मऽ बौआ त भोरे ओट खा लेत
हँ
अपना सब लऽ पनीर बना लेब पनीर पूरी ठीक हइ आ एक टाइम लऽ बिरयानी
गर्मीमे गर्मीमे ओ अथि ओ की कहै छै ओकरा अरुएतै नइ
अरुआ जेतै
हु तब भर दिन बस मे रहतै से शाम के तीन बजे एसी मिलतेै न सीधा
तऽ की करबै
देख लिय अह
तऽ भई बात छै तऽ फेर खैब की अपना सब
की
तऽ खैब की पापा
खा लेबै
ह तऽ
हू
किएकि किछु नहि बनेबै तऽ कथी खेबै
नइ पूरी नइ सब्जी के डाउट होइ य फेन
तऽ बिना प्याज लहसुन वला बना लेबै ज्यादा तेल धऽ कऽ
ओैइ सँ कितनी रहै छै से
उंहू उंहू लेकिन हमरा याद अय बारह बजे अपना जे गेल छलियै ठण्ढेमे केहन सब्जी सभ खराब भऽ गेलै रस्तेमे यादे अछि
देखु नऽ नन एसी
अच्छा हवादार
हूँ
कोइ बात नहि खोलि कऽ धऽ देबै खराब हेतै तऽ फेकबै लेकिन बना लेब देखल जेतै बोरे लेकिन हमरा साथे
हम उठबै अखन सेह सात आठ बजे नहे बनि के तैयार हेबै जेबै अपन बना सोना कऽ राखब बौआ सुतऽ देत तहन ने फेरमे सुतबै
कि मम्मा सभ के सोचे एकै छै
कथी कहै छैै
जी मम्मा कोइ मरज महकादी बौआ को ही ही हँ हँ
आओर सभ बाजू
तऽ की बना लिय कहू अहीं पूरी तऽ मानि लिय नहि खराब हेतै आलूके भुजिया भुज लियै तऽ
हँ ठीक छै
पनीर
हूँ
सबमे उं उं करै छिये कथी बनाउ
बना लिय पनीरे टा
हँ
हँ आओर सब कहू
खूब बढ़ियां तऽ पनीर रहत अपन देखब खराब होइ छै दू तीन बजे पहुँचबै ओतय बारह एक बजे तऽ खा लेब पनीरे
लखनउ स्टेशन पे
हँ तऽ
हँ ठीक छै ओए ओहो सहि रहतै
आ ओकर बाद बिरयानी खा लेब
आओर बाजियौ
बढ़िआं ह जाइ छी चूड़ भूजि ल लेल कनि चिप्स भूज कऽ पन्नी मे धऽ लेल कल चिपिप तऽ अपन बहुओ खा ले छै चूड़ामे बादाम धऽ देब अहाँ तऽ बादाम नहि खाइ छिय ने
खाइ छियै की
बादाम भुजल खाय छियै
चूड़ एहिमे दे देतै
हमहूं चुरेमे धऽ कऽ बनेबै प्याज नहि देबै आ करीब पता देलवला खाइ छी अहाँ चूड़ा भूजा
हेलो बुआ
खाय छिय न करी पत्ता देल हुँ पेठमे गैस नहि करत करी पत्ता बला सभ बढ़िआँ अछि भगवानके दया आब घर जेबै तऽ देखियौ कीसभ होइ छै हम तऽ किछो लऽ नहि जाइ छी
हुँ
आओर
सबब ठीक
अथी टैग राखि लेब टंग टंग
कै लेल
ई जूस तूस एकरा पिया देबै पेट भरल रहत
हँ ठीक छै तऽ डायपर देबऽ पड़त बौआके दिनमे
उ डायपर नहि पहिरह त लेकिन
बस मे सुसू तोसू कर तऽ
नहि करै छै आयल तऽ छलै कहाँ केने छलय आ करतै तऽ र रुकबा करबा देब बच्चा छैै
बसमे नहि
राति लेल ओ कपड़ा वालला छै से अपन पहिरा दियौ
पय जोश लेते अपन
नहि कोनो बाद मे
हँ जूस छैहे जूस छेहे कहे छै खाली
उएह जूस हे उएह लै छौ सुनू ने पानि राखि दियै ठण्डा फ्रिजमे काल्हि लऽ जाय लेल
इहा एखन ठण्डा तऽ पर बोतल है छै हँ तऽ बोतल छै य ने ठण्डा बरफ फेर नेय जमैबै
अच्छा उ हो तऽ ल जेबै ओना दू लीटर वालला बोतल अछि
कालिह जेना ल चलब हँ ठीक छै
ओ त हँ
ठंढ़ा होइएलय राखि दैय छिय छै कालिह अपन
हँ चलत हँ ठीक छै आठ
आय एगो एक लीटरवला नॉर्मल राखि लेबै पानि मिला कऽ अपन दैत रहबै बच्चाकेँ
हूँ ठीक छै
कियकि पानि नहि ने भेटै छै ब अथी मे बस मे एकरा तुरते तुरते त्रास लागै छै अच्छा ठीक से करै छी फेरो